ह हँ सखी, की हाल-चाल अछि?
ठीक छलै बहिन, अहाँके की हाल-चाल छथिन?
हँ, हमहूँ ठीक। छी, अहाँके एकटा काज लेल हम कॉल करले छियै।
आ की की बाजै छथि?
हम कहलियै कि अहाँके एकटा काज लेल हम अहाँके कॉल केले छी।
हँ बोलू ने!
हमरा एकटा चीज पूछयके छलै अहाँसँ। आइ देखियौ ने, बच्चा सभ रातिसँ दू दिनसँ हमरा जिद्द करै छलै रातसे एकदम जिद्द पकड़ लेले अछि कि हमरा पुलाव खायके छौ! आ हमरा ओहन पुलाय बनाबे अऐबे नइॅं करैत छै, अहाँके हाथके जे हम पुलाव खेने छी। से स्वादे नइॅं बिसरैय मुँहसँ, बुझै छियै आ बच बच्चा सब भी जिद करै छै कि हमरा ओहने बनाकऽ दऽ जे मौसी बनाक के दै छै आब? हम की करियै, बहिन? से कहु ने! हे सखी, हमरा बता दियौ ने, केहन अहाॅं
किछो नहि करयके छै, बहिन। ओ ओकरामे की करहक अरवा चावलके धो कऽ, आ धो कऽ कनिटा अगर मन छलै तऽ चाउर धो कऽ सुखा लेब, नहि तऽ कोनो बात नहि छै।
हूॅं, हूॅं
पिआज, दे देब, लॉंग, इलाची दे देब, दालचीनी दे देब तेजपतो देै दैब सखी हय तऽ दे दही, कोनो जरूरत नहि छै उतना आ ओकर बाद जे छै, घी डालब।
हँ
आ फेर रिफाइन, जे जे मन छै, ओ डालि कऽ कूकरमे पहिने। कुकर जब खूब गरम भए जेतै तब तब जा करके उ सब हुनके हल्का गुलाबी हो मतलब हल्का गुलाबी हो जायत तब अरबा चावल दे के खूब भुनियए जब खूब गुलाबी हो जाइत तऽ खूब गुलाबी हो तब भुनके बाद जे छै
हँ
पानि दे देब, जितना चाउर देब उतना पानि देब
पानि दे देबै, ए बहिन तऽ कच्चा नहि रहत?
नहि, नहि रहत कच्चा, आ एना भी करै मतलब ओना भी करे छियै एहन। हमरा मम्मी सभ तॅं डेगचीएमे बनबैत छथिन। हमे कनिटा कुकरमे बनबै छथिन तऽ हमर मम्मी सभ की करे छै पानियेमे लौंग-इलायचीक पोटरी बना कऽ तेजपात आ हल्का नमक डालि कऽ खौला देय छै।
अच्छा ठीक छै
ठीक ओ निकाले छै ओहो में बहुत स्वाद भेटे छै ओके बच्चा सभ जे छै ने मतलब ओ की करे छै लोन्ग ईलाईची ओना ओमे जाइ छै ने तऽ नई खाइ छै
हँ-हँ, हमरो मालिकक बच्चा सभके नै नीक लागे छै। हमहु बनबैत छी।
हँ त ऐसी आहेने खातिर तऽ तऽ उसके बाद छै न तऽ वही पाईन गिरात हमे की करे छियै जेतने गिलास चाउर रहते उतना गिलास पानि दे के आ नमक डाल देत छियै, नमक तऽ डालनाइ जरूरी रहै छै, कि थोड़ा स्वाद खुलै छै।
हँ हँ
आ तब सीटी दऽ देत एक सीटी वा दू सीटी, जेहन चाउर रहै ओहेन अधिकतर तऽ तऽ हमे दै छियै एके सिटी आउ ओकर बाद जे छैई
हँ
वाला आय छै एगो कलर ओ दे दे ते और अच्छा लागत काजूओ दऽ दी। भुजैत-भुजैत काजू-किशमिश दऽ देब। फेर गाजरो काटि कऽ महीन-महीन दऽ दियौ, जे मन। जेहन मन पड़े अहा दे दी बड सुंदर लागत खाय मऽ आ कलर दे देब तऽ बड अच्छा लागत खाय मऽ
हमरा कलर भेटबे नहि करै छै। हमरा हम एकटा लऽ ले छियै, ओकरामे एतना नहि। सुगन्ध छै, एतनऽ सुगन्ध छै।
नई सुगंध वाला नई लैके चाही
हँ ओ इ्तर वाला छै से जाने छियै ओकरा खाय छियै नऽ तऽ मुँहं मऽ बिरियानी वाला
छि हँ
हँ हँ ऐ सखि जाने छिय उ डाले छियै तऽ बच्चा सब के नीक लागे छै हमरा और मालिक कऽ एकदम नहि नीक लागे छै बुझलियै से से हम नई करै छी आ देखियौ हँ, से नयऽ नीक नहि लागे छै।
ई ई लियौ ने ई हम लाय देब अहाँके हम कखनो आएब ने तऽ हम ला के दियौ
हँ सखी हमरा ला देबै नऽ हम जानै छियै। एक बेर हम कहने रहियै कि पन्द्रह अगस्त छलैए यह तऽ बच्चा सब कहलकै मम्मी पुलाव बना दीजिये न तऽ हम कहलियै कि ठीक छै तऽ गेलहुँ हम राशन लायल ने लाबै लेल तऽ हम कहलियै दुकान वला के कि हमरा कनि ऑरेंज कलर दए दिअ और कनि हरा कलर दे दिअ तऽ हमरा से पुछलक कि किया की करबै तऽ हम कहलियै, पुलाव बनेबै ने। ओकरामे कनी कलर मिला कऽ बच्चा सब लेल हँ डाल देब तऽ कहै छै नई ईसभ कलर नई खायके चाही अहाँसभ किआ यूज करै छी ई सभ? से ई सभसँ?
नय बहिन ओ फ्रूट्स कलर होइ छै
अच्छा नय हमरा नय देलक बहिन
आ
हो सकैत छै नहि हमरा लागै छै ने सखी कि ओकरा लगमे नहि हेतै
हँ उ भैय जाय छै ओ तऽ भए छै
हँ तऽ उ सोचलक कि किया हम कस्टमरके भगाऊ ओकरासँ अच्छा एकरा भड़का दै छी तऽ हमर दिमाग के कर देलक उल्टा पुलटा
हँ, उ तऽ भऽ जाइ छै।
हँ आ जाने छियै एतना जिद कैला क हम ढोकला उकला भी बना के खिला देलियै बच्चा बच्चा सबके अप्पम बना कऽ खिला देलीये लेकिन ओ सबके एकदम जिद पर छै कि नय हमरा आउ ने सखी खिलाबे छियै
ताब ऊ न जाय सखतिये
आ सखी कितना बार बतैले छीयै अहाँ बिसर जाइ छीयै
हम तऽ कोनटा भीसा जाइ छी
अच्छा कोनो बात नय ओ होबे होबे करै छे देखियौ जब तक अपना हाथ से आदमी नय न बनबै छै तब तक लेल ओत ए कनिक ई लागे रहै आ जब एक दू बेर बना लेबे ने तऽ फिर अहाँ ओ पारंगत भय जेबे ओकरा मे से किछ नय छै बहिन ए दू रात पहिले एक काम करियौ कि चावल आ दाल क चना दाल के बुझलियै एक गिलास जे चावल लेबै तऽ दू गिलास ए दू गिलास जे चावल लेबै तऽ एक गिलास ओकर चना दाल ओकरामे खसा दिह ठीक है आ दुनूके दुनक दुनू के धो धा कऽ आ फूले लेल छोड़ दियअ रात भर आ भोर भोर मे उठ कऽ आ ओकरा पीस लिअ ठीक छाय
आ पीस कऽ आ ओकरामे कनिक खट्टा दही रहै तऽ ओ बड्ड नीक आ नहि छै तऽ जे रहथि अहाँ लगमे से तीन चारि चम्मच ओकरा मे दही डाल क खटटा रहत अहाँ खट्टा रहत तऽ कनि कमो लेकिन अगर जे मीठ रहत दही तऽ ओकरामे कनि ज्यादा डाल कऽ हँ आ हल्दी आ नमक डाल कऽ आ ओकरा फेटके आ छोड़ दियौ फर्मेट भेल अ लेल
आ केता देर छोड़बै बहीन
अ ए बहिन अभी गर्मी छै तब तो तीनो चार घंटा मे भए जाइ छै आ नहि तऽ ठंडा मे तऽ जानै छियै दू दू दिन हमरा छोड़य पड़ैय छै
उ सही बोलै छीय
हँ अभी ख गर्मी छै ने अभी तो भोर पिसबै दुपहर लेल तैयार भै जेतै आहाँ के आ नय तऽ साझ लेल ओकरामे खूब सुन्दर खमी उठयके चाही।
सहि बोलै छी
हाँ तऽ तखन ओ एकदम हलुक बनत, जालीदार। नहि तऽ फेर ओ बैस जाइ छै। छै नय नीक लागै छै फेर दाँतो मे फँसै छै आ फिर जखन अहाँके देख लेबै कि ओ पूरा फूलके डबल भैल छै तखन अहाँ ओकरामे मिरीच एब हरा मिर्चा आ लहसुन आ अदरक आदि जे रहै छै हँ तीनो कऽ पीस कऽ आ ओकरा मे डाल दियौ हँ आ ओकरा अच्छा से फेट लिअ आ फिर प्लेट मे घी लगाक घी या तेल लगा क आ नीचे मे पानी रख दियऔ ओकरा किछ रख दियौ सामान सब जेकरा पे प्लेट रखबै अहाँ
अच्छा
हँ आ प्लेट के मे जकरामे ए तेल लगेलियै यए ओकरे मे ने जितना रहत ओ घोलके निकाल लेबै दू तीन कल छुल हँ दू तीन करछुल निकालके ओकरामे खाय वला सोडा कनि धर दिअ
आ
बुझलियै आ फेर सोडा दऽ कऽ तुरन्तमे ओकरा घोल कऽ आ ओ थालीमे खसा कऽ, ओकरा कनि दू-तीन बार हल्का-हल्का पटक कऽ। आ तखन ओ चढ़ा दिअ ओ पानी मे जे खौलत पानी रहत अहाँ के ओकरामे चढ़ा दियौ गैसके न तनि मीडियमे रखब हाय पे नहि रखबै है हँ आ आ फिर कोनो थाली से या उ ए ढक्कन से ढक दियौ लेकिन किन देखियौ गैस नहि निकले आ ओकरा पर कोनो भारी चीज रख दियअ ऊपरसँ ढकन हँ हँ हँ आ तखन की भेतै कि उ गैस नहि निकलत तऽ ओ गैसे से पकै छै पानी के भाप से हँ आ तखन ओकरा हँ आ दस पन्द्रह मिनट लेल ओकरा सीझे देबै आ फिर कोनो चम्मच या चक्कू डाल के देख लेबै कि अगर नहि चिपकै छै तऽ मतलब अहाँके बन गेल आ चिपकै छै तऽ कनि देर आर छोड़ि देबै, बुझलियै।
बनबे छियै लेकिन अहाँ जेहेन तऽ नहिए ने बनते
नहि नहि सखी हमरोसँ नीक बनत अहाँके अहाँ बनेबै तऽ तखन ने बड सुन्दर बनत अहाँके तो हाथ बड नीक छै अहाँ जे चीज पकड़ै छीयै एके बेरमे बना लै छीयै
हमरा स नहि आब नहि होइ छै अ भू
अच्छा कोनो बात नभ नभ हेतै अहाँ ट्राइ करू नईभ हेतै तऽ फेर हम छियै ने हम जब आयब तऽ अहाँ लेल बनाकऽ एक टिफिन हम ला देब आ नहि तऽ अही यै आबू अपन पूरा परिवार स
नहि अहीं आबु न बड़ दिर भए गेलै अहाँ नहि एलियै हमरा कन
से ठीक छै हम एक दिन तऽ प्रोग्राम करै छी मालिकसँ गप्प करैत छी मालिक अगर चपा देैतिय ओतय तऽ हम आ जाएब ठीक छै ने बाल बच्चा लए कऽ जानै छियै अहाँ ऑटो से ने चले मे बड दिक्कत
बड़ निक्कत भइ जाय छै। तऽ बात सही कहैत छीगर्मी छै, कतेक ने गर्मी छै
ह हू ह तऽ वही बात छै न बड दिक्कत हो जाइ छै ऑटो सब मे ऑटो बदलू तऽ बच्चा सबके पकड़ू सामान राखू हँ से से बड दिक्कत होइ छै से से कहलियै ई छोड़ देथिन ना आ अ साँझ भेल मे ले यती या भैया ओत से छोड़ देथी
हँ छोट ब देते हँ सही तो हम करू हमरा बतबू अहाँ
हँ ठीक ठीक हम प्रोग्राम करै छी फिर अहाँ से हम गप करैत छीय ठीक छै ने ठीक छय हँ